हेलो
तह के
हेलो
हेलो बोलै
की कऽ रहल छी
न कुछ।
नई किछो करै छियै।
आह अह।
एखन खाना पीना के टाइम छै भोजन भात नहि भेलैए।
कहाँ देलग पोलिैखनतर
नहि देलै त। बनेने ह नहि हे की
ह्म्म
अच्छा। अ की सब बनि रहल छै।
मछली।
माछ बनैय, वाह-वाह त ईमे माछ छ दही चावल, सलाद ह्म्म सब त होके चाही तखने ने ओकर भोजन भेलै। ह्म्म्म
लल के ग ठीक ह लल केी गल कअ
लला कहल का जे हम आयंगे हँ हम बोलिय आओ तऽ ह हम आयेंगे। बड़े पापा आएंगे तब स्कूटी से। हम बोले ठीक छै आबि जाउ अपन घर।
ह्म
ह्म्म्म
कल जी कि का उनका लगाऊ।
हाँ।
कजी करलगाओ
जाब तऽ जाउ। घुमि लेब बहु दी चलेब
ठीक ह त पो त ऑफिस वाला काम कऽ दै छियै तहन।
ठीक छै कलियै पोस्ट ऑफिस के काज ओहिके बाद ज जाउ घुम फिर लेब बबुओ के दे आबि जायब, रामपुरो जाके नानी गाँव की हँ देखियौ नाना बाबू के।
ठीक ह।
ह्म्म्म आर
ठीक है इसब। सेतौह
गर्मी तऽ बड्ड छै। ह गरमी तऽ बड छै। हे हँ।
एसी लगा दीौ की आगे वाला रूम मे।
नए एसी की लागतै कूलर चलिए रहल छै, पंखा चलिए रहल छै, अब की लगते। की लगताै गरमी के मौसम छै दिन छै तऽ लगबे करतै गर्मी, कहाँ जेतै गर्मियओ।
हँ। खाना बन गेलियै।
ह्म्म बनल है।
अच्छा। छा हँ नओ बजि गेल नओ पाँच।
मल मसे फोन
नहि कहाँखन केलथि हे माला माम्मी फोन, भगवान मामा तऽ कयने छलाहे। हाल चाल। ए तना कि हमरे बड सुन्दर, बड नीक, बड बेस।
ह्म्म कहलु रहथिन के त।
हँ आो कलथीन न। की लोक करत त थिन गर्मी सँ परेशान ह कि केकरा स बात करत सेहो बात ह।
बड़ी गर्मियओ छै लोक सभ गर्मी सँ अपन अपन परेशान सँ, ह्म
के
नहि नहि कानल हए घूमि फिरि कऽ आयल हए बाबा साथे ओहि के बाद तकलक पापा कहाँ है, हम बोले नहि हए पापा, मम्मा हम बोले नहि हे मम्मा। पापा के बोलो आइसक्रीम लाने के लिए। हमको छोड़ के चले हे नई नई इहे ला न छिड़कावे छै, ओके बाद टॉफी दो। बिजनेस निकालि कऽ देलियै ने फड़ कऽ केला
अच्छा
ह्म्म इएह सब बात की येय ओर सुनाओ
ठीक है ओर सब।
ओर सभ ठीक छै।
हँ।
इएहसभ बात, नानी सँ बात भेलैए कि नाह।
आइत ह कहलिय।
नहि केलियह। कहले ब जाहि मे
देखैिय पोस्ट ऑफिस जेबै तहिके बाद जेबै त।
ह कहै से त नाना बाबू नहि फोन सभ करैए, क मन खराब है पड़ब चाही। छट्टी नहि होइत त ऑफिस जाने करैत हे।
ह ई बात दी छी करबे
आँ
बतियबई कले छै जेबई ने। दरभंगो जाय परति का।
इएह तऽ बात भऽ रहल छै न, आ एक ठन जाउ तऽ चार ठन निकलू आ रौद तीने छै।
ह्म्म
ह्म, कोन माछ बनला।
ग्रो
ए हो माछ। अच्छा अच्छा। नीक छै न। खायके चाही अपन मिथिला के तऽ माछ भात प्रसिद्ध छै।
ह्म्म।
हँ।
अच्छा ई प्रसाद होॉस्पिटल पूरा सील
हँ पूरा शिल्प
अके कोई भाई ताई कोन कोन काज करैत रहे ने से सब
एखन सभ जखन सील कयल छै तखन के ड्यूटी जाइत हैत। क्यो नए नहि डॉकटर सँ कोनो जाइता कोनो अथी कजा।
हँ।
हँ आ एक बरसात के चलते कतेक हॉस्पिटल मे छापामारी भेला बन्द भेला।
तेरह गो हॉस्पिटल बंद होई हय।
ह तेरह गो, की बे
बुआ
हँ।
बउवा कानी छै। की भेल। ह्म्म आउर
ठीक छै। के बनत ठ, सारे तवा में
आँ
ह्म साढ़े छौए मिनट भेलोआ।
अच्छा। कोनो बात नहि बतियाउ, की सभ भऽ रहल छै से सभ कहू एखन।
की ख न खाना भूख लागलै।
आँ
न गो भूख लागलए।
भूख लागल रहै तऽ बनि गेलै तऽ देती खाना खा लिअ बनिए गेलै रोटिओ बनिए गेलै देखै छियै।
ह्म
ह्म इहा होई।
आठ के
ठीक है अच्छा। चलू इएह नीक बात रहे ठीके रहक चाही। जतेक ठीक रहल ततेक नीक।
पुने जाइ छै के
हाँ, हँ बेबी हँ बेबी मामी, बड़का मामा मा सभ कोनो ओ नई जाइ छथि, सत रूम लऽ रहल छथितबा देखऽ लेल। नेन अपन पर्सनल सायद लेती। हम्म उएह देखयके लेल पसन्द करय जाइ छथिन सभ आदमी।
ह फ्लैट ले तई अपन खरी फ्लैट ले भाड़ा पे
ई तऽ हमरा नहि रहै मालूम लेकिन ई सुनयमे आयल हए जे स्वेता रूम देखय लेल बजा रहल छथि सभ गोटा के।
आयतै के
हँ लागि रहल अइ, बाते की छै ओतेक ओतेकके पैकेज छै तऽ। सुनेै छी बढ़िआँ पैकेज छै, सुन रहल छी देखल नहिज् सुनै छियै, ह्म्म ये हम बात सेवै्या ह बड़को मामा जोता की।
कहैत तऽ रहि हम अहाँके माँ पप्पा दाई बाबा एथिन ने
आर के श्वेता कहलक हन अच्छा अच्छा अच्छा सम्पूर्ण फ्लैटसे
अच्छा
ह दाई बाबा माँ पप्पा सब फ्लाइटसं हँ आ उम्हरसँ जतेक अथी सब मंदिर सब छै पुना बम्बई सबमे उएह सभ घूमि कऽ सभगोटा आबय जेती नहि आ
से तऽ एल सितम्बर मे तऽ हमहूँ जेबै ने सितम्बर मे हमरो जाइ के हइ
अच्छा सितम्बरमे बनहियाँ बात
की
अच्छा सितम्बर मे एते गर्मी नहि रहतै अच्छा अच्छा तहन तऽ नीक छै ह निक छै ने
हू
हू एते बड्ड गर्मी छै बम्बईयोमे तऽ सुनि रहल छियै बहुत गर्मी छै
हँ मुम्बई मे तहु मे मुम्बई मे पोल्यूशन ज्यादा ह
हँ बहुत गरमी छै ए सी वलाके तऽ कनि कमो आ जे सब एसी मे नहि छै से सब बहुत परेशान हँ गरमीसँ
आ जिनका छनि ए सी तिनका तऽ कोनो बाते नहि
हँ ठीक छै राखैं ठीक छै रखे तहन आब
ठीक छै ठीक छै